हेलो
हँ बाजै यए
हँ अबैया की ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँसभ
ठीक छै ओर
हऽ ओर सब बढ़िया किछ नय होइ छै पइन भऽ रहल छै जे भेर दिन गर्मी के कोनो असर नय छै पैइन सँ ओर की हेतै लाइटो अहाँके
तऽ गर्मी तऽ लगबे करतै न
अ ये लाइटो जे रात में एगारह बजे मे कटलक से अखन कनी काल पहिने देने रहे आ फेर काइट लेलक
नय इम्हर नइ ओते कटे छै काल्ह कनि काल कटले फेर छलै कह किछो ओहिना घुमे छी बौआ बानर मारते बानर काइल कोना अहिना ओ भायजी को रूम अथी गेलियै दनान मे ओछन करे ल ता म घर सँ पाचटा रोटी लए कऽ भगले
बाप रे बाप बानर तऽ बड उपद्रव
बड करै छै पड़ैक गेल छै घर में से
है जेस तऽ आइ देखलियआ मोबाइल पर वीडियो में ओ अहाँ के अथी मे के कहे छै ककरोउल में तऽ दसो बारह किलो के कछुआ पोखरि मे से निकलल छलैया बपरो ओकरा जाल मे जे निकालल कै बड्ड बड्ड पैघ छलैया
दस जहन बारह किलो के छलै तहन तऽ ओ पैघ हेबे करतै अहाँ सब मे कछुआ के देखै छियै हमरा सबके एतय नय देखल जाइ छै दियाद छिय
अच्छा अथी छै कास्यप
हँ काश्यप छिय काश्यप गोत्र के नय देखल जाइ छै
नय हमसभ तऽ एतहि छियै ओ तऽ दियाद होइत छै ओतय पूजा पाठ कऽ कऽ विदा करत एतय हमसभ बस त श वतस छियेँ न
हँ
आ ओतऽ अथि शंडिल्य छी ये दुनू ठाम खा सकेय छिये हँ
तो सए
हँ
बाह हमार
प्बा बड्ड शुद्ध मीठ होइ छै ओकर
तैयो लेकिन अजीब नय लाग जाइ छैय
नय एये ओकरा बनबैके तरीका होइत छै जे नय खाइत छै तऽ अहाँ सबके पहिले नय नै खाइ छल पूजा पाठ क क विदा केल जाइया न ताई तेइ दुआरे तेइ दुआरे अहाँके अजीब लगैया
हँ
आ जेकरा सब के दियाद न छै ओह संशुद्ध डो का भेल कछुआ भेल एय सब के मीट एकदम शुद्ध होय छै ओ सब माइट टा खाली अथी रहे छै
हँ पाइन मे माइट खा कऽ अपनै छैय
हू तेहोइ छैय से देखलियै से एकदम अथी लागल ओकर बुझियौ जे खपलोया कतेक पैघ हेतै
साहैतो जेना नय चुमाओन के डाला होइ छैय तेहिना तहिना करते कोजगरा केँ डाला आ विधमे देल जाइ छलै अथीमे वियाहमे नय ओय सँ परिछन होइ छला आब चुमानक के डाले बना देल्केय उएहसँ
लेकिन एकटा चीज देखलियै आब एकटा दूटा चीज के बहुत कमी भऽ गेलैया पहिले जे पैइन पड़ै छलै पोखरि सब मे तऽ माछ निक
छल लै कबै लाले लाले कबैसब निकेल ता हँ आब नय निकलै छै माछ ताछ
ह आब नय ओहो भेल नय डोका भेल नय कांकोड़ भेल ई सब
हँ कबै तबई आब कतो नय देखबा मे आब रहले अइ
खाइ कऽ
हुँ हमरा तऽ कहिया स अहाँके पाँचटा डोका दऽ गेल छलै ड्राइवर ओ गाड़ी चलबै छै हामर छोटका चाचा के ओ अहाँके के दऽ गेल छै ओ पाँचटा के कते बनतै ताहि दुआरे ओ और दऽ जेते ताए भरोसे बैसल रहे छियै
ताम सही
नय से सड़ै वला नय छै नय ये से अथी मे दऽ देने छथिन चलैत रहै छै पन्नी मे
ह नय बनहल बनहल सड़ो जाइ छै
बान्हल नय छै खुजले छै से
अच्छा कतो स कतो भागैत हैत
हँ पन्नीमे बन्है भगैत रहै छै दौड़ैत रहै छै
ह हँ
मेघ बड्ड जोड़ एल अय अहुँ सब दीस
नय इम्हर नय आयल हन
एम्हर नय एम्हर तऽ झिसियाइ छलै टहलै छलियै बाहरमे
हुँ देखहि बौआ रौ नानी कि पियै छौ कोल्ड्रिंक पियै छौ देखहि न कोल्ड्रिंक पियै छौ कोल्ड्रिंक
तऽ अहाँ के गुंजा गेल दरभंगा विदा भेल छै
अच्छा हँ फोन केलियनि तऽ नय उठेलखिन
हँ ओ दरभंगा विदा भेल छै बर्थडे छै एकटा हमर भतीजी के ओहिमे ओ विदा भेल अछि। आब काल्हि ये एतै आ राति मे बर्थडे हेतै तऽ
अच्छा
हूँ
तहन शनिकऽ भूजा भरली नय खेलौं खाएल जाइ छै न
हँ यै खेलौं हें
अच्छा दुश्मन कटत
हँ लेकिन आय पता अछि आइ हमरा पेट बड्ड तन्ने तन्ने जकाँ लगैये इहो सब होइ छै की
अथी होइ छै की मतलब बच्चा अथी होइ छै कखनो काट कऽ पानि परियौ पियौ खूबक
हँ से तऽ पानि पीबै छियै
हँ
लेकिन देख आई एखन बीच मे तनेल जकाँ लगैये आइ
नय जायदा अगर हैत तहन देखा लियौ डॉक्टर सभसँ आइ भरि देख लियौ काल्हि ज्यादा लागत तऽ हँ हँ मोमेंट करैए न तनेलोपर
हँ
तहन तऽ ठीक नय करत तहन तऽ हम बचले रहब
नय से तऽ करै छै ओ तऽ देखाइ ओ तऽ हर हरदमे शु हत शुरू रहै छै
हुँ खाली पेट रहबै तऽ आओर जायदे करैत रहै छै
से तऽ रहिते छियै की सब भोजन भेल छले आय
भोजन भेल छेलौ दालि भात सब्जी छेलौ परोड़ आलू कदीमा के आलू चट नी छेल फेर माँ माछ आनलकै हन काल्हि एक आदमीके खेनाइ बनेतै खैक जे होइय ओ
ओ किनको देथिन खैक
हुँ हमरा सबके एतऽ ज्यादातर माछे सभ दै छियै ई
हँ यै देबाको चाही ओहिमे निश्चिन्त रहै छै लोक एहि दुआरे जे बेसी तरकारी तीमन नय करऽ पड़त
हँ अपन निश्चिंत रहू आ नीको लगै छै कनि
हँ देनहारो के नीक लगै छै आ जकरा ओतऽ छै ओकरो नीक लगै छै खेनहारो के हँ
तऽ दै छै तऽ उहे देलक ककरो भी देलक तऽ तिन तरुआ ई सभ करै सँ नीक रहै छै।
ओ देखियौ हमर गुंजा गीत गबै छै धीरे धीरे हो भैसुर धीरे धीरे
किहा गाड़ी पर बैसथिन गाड़ी पर बैसे छथिन से
हँ ही ही ही
तो बर निक अबै छै गैल
बाप रो ओ की कहबै यऽ ओ बड़का जे छै
हँ
एह कहलकै की जे किदिन कहलकै एगो हमर पितियो बहीन आयल छै बुझलियै तऽ ओकर बच्चा केँ गर्मी नय बर्दश्त छै ओपना घर पर ए सी लागल छै
मच्छर कटअ
से हमर भाय की कहलकै बड़का
हँ
तऽ ओकरा तऽ अपन पित्ती की केलखिन तऽ कूलर पठा देलखिन एहिठाम जे नेने जाउ से बौआ केँ गर्मी बर्दाश्त नइ छैन तऽ हमरा लग जि कहै छै ओ घर मे आ हमरा घर मे जे बौआ एथिन तिनकर बाप कहथिन हम बियने से काज चला लेब
हँ ह आओर की
हँ
गप होनको सबके लेकिन चुनल चुनल
चुनल चुनल अहाँ की आइ फोन नय केलखिन आय पता नय कतऽ एतेक व्यस्त छथिन
हुँ हुँ हेथिन कऽ ओफिस मऽ हुँ
तऽ कहलखिन करै छी करै छी से कैरते छथिन तऽ अहाँ सभ केँ भोरो मे पइन नय पड़ल यै
हँ यै भोर मऽ तऽ बड़ पड़लै एखन ओ
अच्छा पढ ओ हँ तऽ एम्हर आब फेर ऊझलते गुमकी बड्ड केने छै
उझलो लेकिन लाइट रहो नऽ तहन तऽ आनंदे आनंद छै
हँ लाइटे जे नय रहै छै नऽ
हुँ सेहा छै हुँ
लाइन रहितै तऽ कोनो बात नय छै कतबो उझल तै तऽ दिक्कत नय छै हमरा तऽ बुझियौ जे मोबाइल डिसचार्ज भऽ गेल छलै पूरा कऽ पूरा
अच्छऽ
हँ फेर अहाँकेँ आयल अ दू बजे मे लाइन तहन जै कऽ चार्ज केलहु है दू तीन बजे मे एलै यऽ एतऽ कतबो खराब भऽ कऽ ठीक हैत लाइन वोल्टेज नय देत
हँ नय वोल्टेज तऽ राइत कऽ रहै छै कम दिन कऽ रहल ठीक
उल्टे राइत कऽ बेसी पंखा तंखा चलै छै तऽ अहाँकेँ राइते केँ वोल्टेज रहै यऽ
ठीक रहै छै नय ओते नॉर्मल कम रहै छै दिन कऽ ठीक रहै छै से कहलौ
हँ - हँ से रहै छै हमरा तऽ बुझियौ जे घर सब मऽ पाइन ततेक लाइग जाइ छै नऽ पाइन पड़ला पर
झट
चुबै छै न पूरा एलबेस्टर तलबेस्टर चुबै छै ओ जे घर मे जे घर मे खेनाइ पिनाइ बनै छै बुझियौ बड़ प्रलय भऽ जाय छै
हँ
पूरा चुबैत रहै छै घर पर
तीन टा कक्का के बनि गेल छनि आब हमर पता ने भगवती कहिया बने
हमरो सबके
हुँ माँ यै माँ यै सुनै नय छियै यै
हँ कोला कोला रहतै कोला
कते सुन्दरसँ कहै छथि माँ यै
हुँ नानी कतऽ गेलै नानी हुँ नानी देखू देखू ई देखू देखू
की कहलकै नानी देखू देखू
हँ कहतौ बैठ न गै पौडर लगा दै छियौ बैठ
हँ हँ अच्छा ओ नानी के पाउडर लगेथिन
गमौरी भए गेल तऽ बैस न गै पा पाउडर लगा दे तऽ बल गमौली भए गेलौ।
देखियौ तऽ अहाँके एते चिन्ता अय अहाँके बेटा के गलती भऽ गेल लड़ की मे हेबाक चाही बड्ड चिन्ता फिकिर बड्ड चिन्ता फिकीर रहै छै
हुँ बोना लैगतो छै एक बीत कऽ
हँ आब तहिमे अहाँ के केश कटा गेलै तऽ आओर बेसी लगै छथि ऊपर से नीचां तक सर दर एकै रंग
हँ आ बदमाशो बाप रे आओर एते दुबराइयो जाइ छै गाँव सबमे गाँवमे टाइम टेबल नय रहै छै किछो के
हँ से तऽ छैहे
हुँ
गाम घरमे अहाँके टाइमे टेबुलके कनी भऽ जाइ छै
हुँ
उहे सब होइ छै आओर नय कोनो रहै छै लेकिन गाम
हँ ओतऽ रहै छै सभटा फिक्स रहै छै की केना से छै एतऽ तऽ ठोकि कऽ सुतबै छै तऽ सुतितो नय रहै छै अधिक
हुँ आइ तऽ अहाँकेँ मालिक के छुट्टिए हेतनि
हँ छुट्टी छै
गेलै हुनकामे पाय
हँ हुनकोमे एलै हमरोमे गेलै मतलब हमरा तऽ हुनके वला देने छै।
हुँ
हँ पहिलुक दिन बोहनी भेलै
हँ कइलो खन रहतैय छुट्टीये
हुँ तऽ आब कहिया हेतै फेर ये सबेर हेतै
आब देखियौ कहिया हैत काल्हि परसूमे जहिया करै
एखन तऽ ओ डैशबोर्ड मे देखाइतो नय छै किछो। कखनो काल केँ काइल हे यै अहाँ केँ अथि स शायद बात केलियै तऽ पाँच मिनट पाँच आठ मिनट किछो कऽ कऽ देखबै छै बहि द
मेन छै कि नेटवर्को काज नै करैत रहै छै फोन करियौ कि शर्ट स कैट जैत एकरती बात हैत तऽ कैट जैत
हँ तऽ काइल जेना एगो केलियै न अहाँ केलियै अहाँ अपन माँ मोबाइल स तऽ रिजेक्ट कै देलकै न बाप्प रे बन्दर कगो एगो जीरो मतलब जदा काल नै न एगो एगो फेर एगो में तऽ देलकै पाँच मिनट केँ किछो छै
हऽ हऽ एकटा रिजेक्ट भऽ गेलै किया तऽ ओर में अठारहे से केण्ड छलै हे तऽ की करतै
नै होइ छैय
हऽ डंटा लै कऽ बंदर कऽ
अच्छा एखन बानर एल अइ
बड बन्दर अबै छै दस टा पन्द्रह टा एक बेर म
हरदमें रहे यऽयै
हऽ नै ई नै साँझ केँ जेना छै न रौद मऽ नै रहत जहाँ कि चैर बजतै तैय केँ बाद आब लगतै भोर कऽ एतैय फेर दुपहरिया कऽ नै एतैय
दुपरिया कऽ अपन जेतह ठंडा गर भेट तत रहतैय
हऽ पपीता कऽ पत्ता सब नौच नोच कऽ खाइ छै
ओह पपीता कऽ पत्ता सब नोच नोच कऽ
न किछ नै मिलै छै तऽ पपीता कऽ पते खै लगल
ऐह
नीक हेतै बा अथी की छियै ओकरा ब्लड बढ़तैय
अच्छा ओ स ब्लड बड़ैय छै
पत्ता बड अथी होइ छैय फायदामंद
तऽ हमही पीस पीस कऽ खेबै हमरे कम यै
यै तऽ ओइमें पत्ता केँ अहाँ केँ हमर छोटका चाचा कऽ कहने छैन डॉक टर
हऽ
हुनका साफ कम भऽ गेल छैन
तऽ ओइ स की हे